तो की हाल समाचार यऽ
की हाल चाल है। हँ, बड् चमकल छियै की बात छै अहाँ के आवाज तन
आह टनकगर लागै छै, कोनो विशेष बात की
आज छुट्टी पर छै, मौसम आज सही ह ते जे छै कैय छुट्टी ज छै मनबै्य कर टी में छीय।
अच्छा अच्छा। त तऽ बड़ बात छै, त एक काज हँ, राहत भेटल छै तऽ किया टनकक्कर रहबै से न।
तब एकदम पूरा अह तब बच्चा सब उठल, बच्चा सब उठल के नहि। तऽ आइ खुना क आइ कोना कनटा जाय के छै एगो शादी मे।
अच्छा, तब तऽ भोज भतके छै।
हँ आ त
क्या तऽ काल् खुना सवेरे सब निकलते ह तिलक में आज शाम मे हम पहुँचबे तब न
अच्छा अच्छ
त आज साम बाम हँ
शहरमे ज सके तऽ काज तऽ हम पूछै छलहुँ कि अहाँ सभ जे सोनार सँ बनबाबै छियै सोना जाति सभ से ओकर रेट केहन रहै छै, देखियौ सोना के तऽ सभ के रेट एके रहै छै, लेकिन जे मेकिंग चार्ज होइत छै से तऽ कम बेसी करबे करै होतै न ऊ।
ओ कम बेसी सी मान के चलू जे अहाँ लोकल जे दुकान होइया न, जे अनब्रां्डेड दुकान होइ छै ओहिमे हल्का ा मेकिंग चार्ज कम रहै छै आ जे ब्रां्ड जेना तनिष यूनिक्स भेलै तऽ एकरा मे कनिटा जादा रहै छै।
तऽ अहाँ कता सँ बनवाबै छियै।
जेना एो भतीजी के शादी भेल रहै तऽ ओ सभटा जे छै कि तनिकसँ बनल रहए। आर ई बहिन के जे सा भए रहल छै तऽ ई सब जे छै कि वहाँ के जे अपना गाम उम मे जे रहय छै न सुोनार वाला दूकान उकान ओकर से भेल छै, छोटा मोटा दु दकान हइ गाम मे तऽ उएह लोकले दुकान कहु।
अच्छा तऽ ओकर सोना केहन रहै छै अहाँके तऽ बुझल अछि।
नहि नहि सोना तऽ बहुत अच्छा रहैत छै सोना मे दिक्कत सोना तऽ सभके एके रङ्ग रहैत छै, जेहन तनिक के लियौ तऽ जे छै कि क्वालिटी ओहने मिलत जेना लोकल के मिलत, फर्क की छै कि खादके की मात्रा छै ई छै जेकि कम्पनी से ले मे ई फायदा रहै छै जेकि ओकरा मे लिखित रूप मे दए दैय केतना परसेंट खाद इतना परसेंट शुद्ध गोल्ड, इतना मेकिंग चार्ज ओ लिखित वे मे द दैय आखी ज आइ छल न की होइ छै जेकि खाद आब खाद नहि लिखैए, सीधे एतना ग्राम भए गेल ओकर एतना दाम भेल। बझलियै इहाँ छै दोनो मे
हँ, से तऽ बात
बकी गोल्ड के जे दाम छै ओ तऽ मानिक चलू सब सोनार के एके दाम छै। अठारह कैरेट, बाइस कैरेट। बीस कैरेट।
आ नहि ई तऽ अहाँ सही बजलियै। निक श्रमे कनि आदमी डम कम डरै छै कि हँ नहि ओ सोनाके शुद्धता जा्यदा छै।
हँ।
छैय नवो कैरेट के आइ काल्हि सोना के बनै छै लेकिन ई ओकरा की होइ छै कि दोसर जगह जे हमसभ भजवाबै छियै मतलब बेचै छियै तऽ कहै छै कि सोना खराब छै। बुझलो
आ यहह इएह बात के दिक्कत यऽब जेनाकि तनििकक मे लेलियै, त उ तनििकक के कोनो भी स्टोर रूम मे जेबे ओकर बिल के आधार पर ओ रिटर्निंग चाहे ओ बदला उदला कर के लेना य तऽ ओ चीज कर देत। आ दोसर सोना जे लोकल दुकान ल जे ई इतना खाद ह, जेकरा से लेल कहत दू परसेंट है पाच परसेंट खाद है, दस परसेंट खाद है अगला के पास जाय त कते भ जा ा खादे है, आब जे छै सच्चाइ की छै नहि हमरा पता अपना की पता क कितना खाद या कितना खाद नहि यऽ
सही बात छै भाायजी, नहि एकटा हमरो जानै छियै छलैया मंगलसूत्र बनवाबय के तऽ हमहीँ सोचलहुँ हँ कि अहाँ सभ जे बनबाबै छी तऽ अगर जे रहतै सुन्दर ई सोनार कि ओकर कम उम तनी रेट रहै देखियौ आइ काल्हि तऽ सोने के दाम एहन बढ़ल छै कि महँगाइ तऽ लागै छै कि एकदम कपार चढ़ि कऽ बैठै छै, एक्ोटा काज नहि करय दै छै स्पेशल मे आ छै कि नहि तऽ ओकरे मे हमर अ एक। एकटा दादी सास छलथिन तऽ हुनकर दूटा छलै कान वला बुझलहु। तऽ ओकरे हम सोचै छलहुँ कि बेच क। आ फिर एकटा मंगलसूत्र बनवा लेल जाय कनि मनी- पइसा लगत बुझलो, त ईसब देखियो - तनिक मे जे जायब तऽ ओकरामे हल्का फुल्का के काज नहि होइ छै ओकरामे- तीन लाख चार लाख के नीचे कोनो अहाँके नहि भेटत-
हां मिनिमम मिनिमम - अभी एकटा हमर साली रहै, ओकरा जे छै कि लेनाइके ओ साढ़े तीन लाख मे एगो एक रथी के मंगलसूत्र दड़ा देलक-
आ बुझियौ तऽ।
अगले साढ़े तीन लाख क मङंगलसूत्र हँ। आ मेन छै। रेटो बहुत न मतलब आम आदमी खातिर सोना खरीदनाइ बहुत मुश्किल भए गेल छै।
ई तऽ गप ठीके कहै छी भायजी लेकिन देखियौ जेकरा जेना जरूुरत भेल - त ओ तो खरीदबे करत। केना नहि खरीदत है भल- आब मान लियौ कि, अहाँके मन छै आठ आना के तऽ अहाँ बनेबै चार आना के, लेकिन बनाबे तऽ पड़बे करत आबियओ शादिये बियाह छै तऽ- की अहाँ छोड़ देबै, नहि देबै बेटी के जेवर नहि देबै भतीजी के जेवर देबैे पड़त कम के दियौ बेसी-
लेकिन जानै छियै आबे वालला समय मे जो रेट उट। नई पडतै। तऽ अहाँ जान लियौ। के सोना चाँदी देनाइ लोको बन्द करि देत आ नहि तऽ तिलक देनाइ बन्द भए जेयत। दू मे से एगो काम होत।
आब देखियौ भैया भाईजी आब की होइत छै कि आब हमसभ तऽ जे न्योता पहानीमे पड़ैत छलैया कि हँ भतीजी छै बेटी छै तऽ मदद के रूपमे एकटा कान के दे दै छी या एकटा पायल दे दै छी। अब। ई सब तो कहियो तो आब धीरे- धीरे खतमे भेल जाइ छै।
हँ आब कहाँ से दए सकते हँ बहुत महँंगाई बैढ। एगो साधारण पायल अहाँ जब बनवे ले तब मार्केट में अहाँ के कम से कम पं्रह हजार से ऊपर देबे तब जेंस मने ओ। ओ जनरल पाइ आयल छै। हँ। दुलहन के पहने लायक नहि कहू दुलन पायल त जे छै बहु लाख लाख टका भए गेल चाँदियो सस्ता ने ने छै हमर म। जे पिछला बेर एकटा पायल। हलका अथी मे त सत्रह हजार टका के पायल। त खाली भेल। पहिले पायल के साथ बिछिया फ्री दए दै रहै हँ हँ साधारण घरमे पिन्हैे। पहिले पायल के साथ बिछया। बिछिया फिरि देै ने दूगो। चे जाइय ने आ भ एगो। एगो बिछिआ ल लै लए जायब तऽ अहाँके जे छै चौबीस सए पच्चीस सए टका दूगो बिछिआके पड़ जायत।
किन्नो नहि अहाँके मतलब कि सरकार छोड़ै छै हम सभके।
हं।
तऽ वही बात छै भायजी तब तऽ तब तऽ सोचै छी कि छोड़िये दै छियै जे कान वाला छै से चुपचाप राख ले छी आ मटिया दै छी बादमे देखल जेतै जेना- जेना पैसा भेतै त तेना -तेना देखल जेते तनिक समय तऽ एकटा आओरो करै छै ने कि महिना के ख। त खोल देै छै तऽ अहाँ एगारह महिना क पैसा भरियौ आ बारव महिना के एक महिना के ओ फ्री दे दै छै पैसा जैसे अहाँ हजार टका के जे खोलबै त। एगारह हजार रुपआ भेल तऽ ओ एक। हजार रुपआ अपने तरफ से दे दै छै। तऽ अहाँके जे बारह हजार भेल। तऽ अहाँ ओकरा सँ की। किछु ले सकै छी चाहे किछु ले लिअ आ नहि तऽ ओ कैसो देऽ दै छै कि अहाँ कैसो रख लिअ जेहाँ जेना अहाँके मोन करत। तऽ बुझ सोचै छियै कि नई हो। तै नै वहे काज करवा ल लै छीयै फिर
हां ओ नीक रहत की भविष्यमे अहाँके जेहया न तऽ ओ जे छै जे मने ठीक रहत ओनेहियौ हजार टका लोग र राख के इधरे उधर भाए जाय छै वहां रहत त अहाँके सेफडीरहत पै सो मिल जायत या फेर सोने खरीदाए जायत।
हां हां नै तऽ वही सोचै छियै भायजी हां तऽ सोचै छियै तब ओहे काज कर ल छी अ लोकल वाला के तऽ फेर मे नै पड़बै, ध्यान से । किया कि देखियौ लोकल वला में वही डर लागल
हां बच्चा सब हां बच्चा सब उठल की नै।
नै बुझल छिये भायजी की हमर घर में सब कुंभकर्ण ए। हां जे छुट्टी रहत स्कूल के तऽ दस एगारा बजे से पहिले कोइ हिलत नै ओहने पड़ल रहत अजगर जका।
तीनो सुतल यऽ आय।
हां -हां बाप रे नै कहियो तीनो सुतए सुते छै। खूब ए सुत ते नै भायजी जाए जाने छियै कल रात के एक बजे तक ओ सब बदमाशी कैले छै मालिक तऽ हमर भूत भए जाइ छथिन ओ सबमे गोसा गोसा के लेकिन उ सबके कोनो फरक नै पड़ै छै।
आ मे रातमे तीनो एक जगह हो तब अपन उछल कूद उछल कूद अपन खेलते रहत
हां कनिक पक ग गरमी बेसी पड़े छै तऽ एकै रूम मे सब सौ जाइ छियै ऐब ए सी लागल छै एकेटा रूममे नै तऽ ओेते सब एकेठाम कर लै छीयै बिस्तर आ सब ओते सुत जाए छीयै, बुझलो।
चलू और सब ठीक यऽ नै।
जी सब ठीक छै। ठीक हां।
चलू ठीक छै, राखै छीयै।
हां हां ठीक छै भायजी अहूँ तरफके अपन ध